कहू बहीन की हाल अइ?
यौ मुकेश जी, कहियौ कतऽ छी यौ?
कतऽ रहब घर पर। अपने के कतऽ छी यौ?
हमहुँ तऽ घरे पर छी की कहै छी रविवार के आइ रैव के कनि
भेंटो घांट नै करै छी?
आपानी भेलै कि नै चाय पानी?
चाय पानी त भेलै रहा।
की सब भेलै यौ?
चाय पानी की हेतै, चाय पानी भेलैया।
नश्ता पानी नै भेलै।
नाश्ता पानी नै भेलैया, बनि रहल छै मुर्गा।
बाप रे बा, तब त अहाँ त जाय जाय क देलियै।
ओ, आइ रवि छै ने यौ कहने छेलियै एबै भेंट करै ला?
आएब शाम तक आएब।
शाम तक आ कनियाके की हाल ऐ?
अब ठीक है यौ।
सुनलहुँ है तू किसबा के माए कहै छला कि तीन चारि गो बियाह केने छी अहाँ?
नै यौ दुइए गो केने छी, उहेमे हमरा एकटा गलती भा गेल छै मिस्टेक गलती केने छी अहाँ। दूगो बेटा अछि। एगो पटना मे पढ़ै बेटी एगो
एगो?
हूं।
कनी बिहा ठीक करा दिऔ ने ओकर बेटीके।
अहाँके बेटा हा कुमार?
हुं।
लगा दिअ, अपने दुनू कुटमैती बनि जाइ छी।
हुं।
आंय कुटमैती बनि जाइ छी।
की सब नाश्ता भ गेलै अहाँके?
नाश्ता अभी एबे केलहुं हें हम बाजार से।
त कब हेतै नाश ह कखनि हेतै नाश्ता?
नाश्ता होतै आब, नीतीश के फोन करू न।
नीतीशके?
हँ नीतीश काका जी के फोन कनी घुमबा जेबाके
कत यौ?
एक जगह छै ओतै जेबाक ऐ। अहाँ अपन कनिआंके हाल चाल कहियौ न?
आ हमरा नै ल जेबै? हम कथी कहै छी, आहां हमरा नै ल जे
नै हमर बातके आहां जवाब दियौ ने पहिले।
हम जे कहै छी से कहु पहिले। ठीक छै अहाँ हमरा नै ल जेबै।
ल जाएब यौ, साँझमे अहाँके हम ल जाएब काली मन्दिर।
कत जेबै नीतीश कक्का संगे?
घूम जेबै नितीश काका संगे, निहोरा काली मन्दिर पर।
अभी ह त आउ न त हमरो। चा साझमे कथीसँ
जेबै थार से।
इह तब हमहुं अपन डिफेंडर निकालै छी।
निकालू ने तऽ वह तऽ खाली कहै छी खाली घर मे रखै छी अगरबत्ती देखबै लए।
अगरबत्ती देखाबै आहां कोन निकालै छी से कहु त।
नहि पहिले कहू त अहाँ हमरा हमर नाम सुनने छियै ने मधुबनी मे।
से तऽ अहाँ के नाम से पूरा जिला जाम।
पुरा जिला जाम अहाँ हमर खाली एक बेर नाम कहि देबै। मुकेश झा के चिन्है छियै तऽ अपने पूरा गाँंव के की पूरा मधुबनी थ ही लगै
नश्ता पानि भ गेलै
ई सब छोड़ू ने पहिले हमर नाम लियौ ने आहां एकबेर मधुबनीमे
उ नितीश काका के कहै छियै रुकू
अयौ आ पुछियौ अहाँ ओकरेसँ पुछियौ एक बेरऽ क के
हूँ नास्ता कखन हेतै
आब होतै जलखै होतै सोहारी रोटी
सोहारी रोटी कि रोटी आ सब्जी
वएह भेलै रोटी मिस्टेक भऽ गेल कनि
रोटी आ
रोटी और सब्जी
तरकारी
तऽ मुर्गा -मुर्गा खाय लै आउ हमहुं
आउ ने
खियेबे ने बढ़ियां से
अहाँके -अहाँके मना करब कहियौ एह अहीं के घर अय त अहीं
हँ यौ चुपु चुपु पीठ पिछा अहाँके एते बुराइ करै छी ने अहाँके कनिया हमरा कहलक
खनिया की कहत अहाँके आहाँ अहाँके कनिया कम अय
हँ यौ चुप्पू यौ मुकेश जी बड आहाँ आइ कैल
अहाँके कनिआ कोनो कम अइ
बड आइ कैल हमरा बुराइ करै छी अहाँ
नहि नहि अहाँके कनिआ कोनो कम अइ से कहूँ ने पहिले
की भेलै से अहांके बारेमे कुछ कहलक की
एट ई रोज रोज खाली मीटे माछ खाय छथिन
हुँ हुँ मीट माछ खाय छै यौ अहाँ तऽ बड़ी मुकेश जी हमरा पता लागल अइछ अहाँ हमरा बारेमे बुराइ करि रहल छी
बुराई किया करब यौ
कनिया के कहियो कहियो घर से हम उठबा आहाँ बीच मधुबनी मे बान्ध क मारब बुझलियै ने यौ सुनलहो ने हो
सुनु न
नै अहाँ सुनू ने एक मिनट, बहस हमरा से नहि करू अहाँ बुझलियै न, नहि तऽ बीच मधुबनी मे आहाँ पकड़ कऽ बड्ड मारि मारब।
उ आहा सुनु न। अहाँके ओ ओकायद है हमरा मारअ के
आहा हमर ओकात पूछै छैय यौ एक सौ बीघा मे पोखरि छै यहमर ओ माछ रहे छैय।
माछ रहै छैय ओहिमे अहाँके कनियो रहैत हैत देखबै।
ओहे पोखरि मे आके हेला हेला क बड्ड माइर मारब बड्ड माइर।
जेकरा औकात न खायके से हमरा मारय के सोचत यो,
हँ बुझलियै न,
पीछे तो कुत्ता भी शेर होता है सामने तो आके खुल जाता है।
फेर अहाँ दिल पर बात लऽ लेलियै मुकेश जी अहाँके हम, प्यार से कहि रहल छलौ तऽ आहा अपने ने बात मानलियै।
दिल पर की लेबयौ एक तऽ अहाँके, कहै छी अपना सब उन्नैस सौ सैंतालिस से दोस्त छी आ अहाँ एगो, फोन केलहु अहाँ हमरा बतियाबे ले कि मार काट ला,
देखौ अहाँ अपने पहिले स्टार्टे केलियै ने बार बार आहाँ,
हँ हम कथि स्टार्ट केलेयै यौ हम कथि स्टार्ट केलियै।
ओकाद के बारेमे के स्टार्ट केल्कैय अहाँ,
औकात तऽ सही मे नैय अहाँ के कहू,
ताहि दुआरे त ओकात देखायब अहाँकेँ हम,
अहाँके जे बेटी भेल छला छठिहारमे के पाइ देने छलैहा छठियहार करय लए से कहू तऽ, हमही देने छलौ न,
अहाँ से हम तऽ मंगने नैय रहू अहाँ अपने देने रहिये कहलियै ई लि यौ मित्र अहाँ राखू,
हम ई तऽ अभी तक नहि कहलहुँ हँ कि दिअ हमरा पैसा।
हूँ।
हुँ लेकिन अहाँ एहन बात करै छियै,
हू।
तऽ हमरा तऽ मांगे पड़त लागैया।
लऽ लिअ न पैसा के पूछैयौ अभी ऐनाहिते फेकल है डूक। दू करोड़ जमीन के अंदर आबै छी कायल अहाँके मुँह, पर हम फेके छी पाई रुकु बड़ अहाँ पाई पाई करै छी।
आहाँ दू करोड़ फेकब हम अहाँके मुँह पर दस करोड़ फेकब, बुझलियै न।
हु।
आहाँके घर मे टपहो देत हमर गार्ड,
किया नैय टपअ देतै यौ,
हूं देखबै गेट गेटे परसँ, देड़ पर एक लात मारत आ भगा देत।
मिथिला हाट गेल छैय यौ कहियौ
बहुते गेल छीयै दस
बाप रे ओतऽ तऽ मि मिथिलाञ्चलके तऽ सभटा चीज मिलै है
हँ। सब मिलत लकड़ी के लकड़ी के
मिथिलाञ्चल के ओतऽ
दू सौ रुपिआ के त ओत कॉफीए मिलत।
आ भनसा घर देखने छियै?
भनसाघर हँ भनसाघर देखने
आ मर आ मड़ुआके रोटी खेने छियै न बाप रे एते अति सुन्दर रहै हा उ
आ महंगा?
आ मिथिल़चलके भेलै उ पूरा मिथिला हाट।
हुं आ कॉफी देत ओत दू सा रुपआके।
अब छोड़ू ने कॉफी तॉफी कोइ पियै छै मिथिलाञ्चलमे अपना अरके त चाय पानी चलै
हँ लेकिन बड्ड पाइ लैया लेकिन
हं
पाइ ठगके एगो खोलि लेने‌ बहुते गेल छियै यौ। ओते बेर अहुं नै गेल हैब जते बेर हम गेल छियै
हमरा कहियो लैयो ने गेलु अहाँ, चुपे चुप पे चलि जाइ छी आ कहै छी अहाँके जन्म उन्नीस स सैंतालिसेमे दोस
सुनू न, झ झंझारपुर के पुल छै न
हुं।
ओइके राइटसँ एगो पुल, पुल जेना मतलब छोटकी छै। जै मे चारि चक्का सब जा सकैया
हूं।
आ बीचमे नहरि छै, दुनू साइड जाइ आबै बला छै, हँ। त उहे पकड़बै न लाइन त पूरा लाइट लागल छै, माटि वाला रोड छै। उएह होके जेबै, आगाँ जा क त ढुलकान मिलत। उहे ढुलकानमे ढुलकबै त नीचां पहिले कार पार्किंग मिलत फेर आगाँ जाक गेट मिलत पास कटबाबके।
हू अँहुं चलूने सङ्गे
आँ?
अहुं चलूने सङगे एक दिन
कहिया चलू कहू न अहांँ ल जेबै तब न की खाली मोबाइले
चलूने अगिला रबिक चलू
अगिला रबिक चलै छी दुनू भैयारी।
हूं ।
अहाँ अपन गाड़ी ल जेबै कि हम अपन गाड़ी ल चलू से कहू
हुं। हं एक सेकंड रहू लाइने पर। लाइने पर रुकू एक सेकेंड
हेलो।
ह
मानसु अ मुकेशजी यौ।
हँ मुकेेश जी
पुष्कर आँ -
यौ मुकेश जी बजबो ने करै छी, यौ। हेलो
यौ मुकेश जी
मुकेश जी मुकेश जीे एकरा बान्हि कऽ मारबै ने तबे सुधरतै मुकेशजी आना नय सुनैवला रुकू।
मुकेश जी के मार छै एक बहिनक के एकरा बड्ड मार तबे ई सुधरत। आय काइहल बड उरा लागल हे मुकेशजी के पकड़ क लक आ त जो त।
हँ यौ कहु न हेलो